हो
हँ।
की हाल चाल छै यौ प्रणव जी
ठीक ठाक छै अपन बताउ
अपनो बढ़िआ छै की सब भऽ रहल छै
अभी कहाँ कुछो करलहु हन अब दोकान बंद केलहु जा रहल छी घर पर आब खाना उना खेब
ओहो ओर सब बतबियौ खाना पीना नहि भेलै हन त की
नै अभी तक नहि खेलऊंहन् आब खायब लेकिन अभी घरपर पहुँचबे केलहुँ तुरत
ओ घर पर चैल गेलियै
ह घर पर तऽ चैल गेली गाड़ी लगेलहु हँ तुरते कनि आब मुँह हाथ धोअब चिकनसँ
ओ ओर बताउ की सब भऽ रहल छै तऽ
और कहाँ कुछो अखन बहुत पैन भऽ रहल य गाँव मे बुझलियै
पनि पैनो भ रहल छै गाँवमें
हँ उएह आ धान तान सेहो रोपय पड़त
ओ
नहि एखन तऽ रोपनी नहि भेलै हँ धान रोपनी नहि हेतै अभी बाँ
सु सुनलियै धारोमे पानि आबि गेल अपना सबके
हँ धार मे तऽ बहुत आबि गेलै पानि
हँ
गेल छलहुँ हन् घूमय लए हमसभ
हँ कहिया गेल छली यौ
आइए काल्ह मे गेल छलहुँ हेन कहलियै घुमि लै छी कनी
हॅं हं पैन छै नै
पनि कमलामे बड पनि आयल छै एखन की कहू
ह
राति बिराति डरो होइत रहैया घरो समे घुसऽके सावन सेहो आइब गेलै आ भोला बाबा सेहो आब गेल छै बुझियौ
भोला बाबा सेहो आइब गेल छै और सब कहियौ तब फेर सावनमे तऽ जलझरि हेबे करतै जलभरि सभ
हँ जल भरि हेबे करतै कि
अपना सबके जे जाइय बाजा ओजा सेहो जायत
हँ बाजा हरण तरण हूं
सभ जति ने
सभ जेऽत भोला बाबाके जल चढ़ायत सभ
भोला बाबा के जल चढ़ेत सब
कतौ कतौ घुमैयो लए हँ पाँच गो सोमवारी होइ छै कोनो बेर चाइरो कोनो बेर चैरो गो होइ छै कोनो बेर पाँचो टा भऽ जाइ हइ हू
कोनो नहि
तब खाना पीना खेलऊं खाना पीना खेलऊं
ह खाना पीना कहाँ भेल अभी यौ की कहु एनि एनि घुमै छी चौक दीसन ओन्ही चौक दूसन आल छी हमहुँ
ओ तब कने तब तऽ काम धन्धा चलैया कि नहि
हँ काम धन्धा मिलाजुला कऽ रहैया अपना सभके की रहतै काम धन्धा
हँ दोकान बन्द कऽ देलियै
हँ दोकान सब बंन्द भऽ गेलै
हूंम्म
कहियौ आओर कहियौ अहाँके दोकान बन्द करि लेलियै
हँ दोकान बंन्द केलियै तबे तऽ घर पर एलहुँ हँ
मने भोजन पानी अभी नै भेल
नैय भोजन पानि एखन नैय भेल हन सब परै वला छी बन कऽ रेडी या
हू
तब गाँव के हाल चाल बताउ
गाँवोमेसँ सब बहुत नीक यऽ
हूंम्म
हा बारिश वारिश तऽ होते रहल य फोन तो अहाँकेतीे यै
हाँ
कहियौ अपना आरके कॉलेज मे काल्ह संदीप चा के चेयरमन के सेहो चल बर्थदे
अच्छा जन्मदिन छलै
हँ जन्मदिन
ओ तब तब फेसबुक सब पर देखने छलियै बड्ड छलै हन वायरल डॉक्टर सब आबि रहल छै दाँत सबके इलाज हेते आँखि सबके से सब भेलै कि नै यौ
गेल तऽ छलियै ह भ होइत तऽ छलै इहो रक्तदान सेहो भेल छल खून तून इ सब चलै छलै रक्तदान माहादान सबके केला जूस पिया पिया के नहि नहि पैसा वैसा कहाँ दै छलै बस इएह खून लैय छलै बस केला सेव दैय छलै जे रहै छलै एकरा सर्टिफिकेट दै छलै बनाके अपन
अच्छा
ओ आगाँ जाकऽ अपना कोनो भी इलाजमे खून लऽ सकै छै एक पैसा नहि लगतै कोनो हॉस्पिटलमे
ओ तब तऽ ठीके छलै यौ
हँ सर्टिफिकेट दऽ दै छै अपन
ओ अहाँ सब नहि केलियै
नहि हमर तऽ बुझियौ ठकायल चलू की देबे खून खून तऽ से ल हमर खून
हूंम्म तऽ तऽ आओर खानो पीनाके व्यवस्था छलै जेना
हँ खानो पीनाके छैल व्यवस्था रखने
हँ
हँ
हाँ यौ हमरा कोई बतेने छेव राति मे प्रोग्रामो सब छल अपना सब के मंदिर पर पर जे बनल ये अपना सबके मंदिर बनल या हाँ
मैथिलीके जे यऽ सिंगर नहि ये अरविन्द सिंह
अच्छा
सएह आयल छल ने अपना सबके मन्दिर पर
इएह तऽ चोपता के न
हँ चोपते के बगले वला
ओ भेलै क
वैह सब हँ बढ़िया रहलै प्रोग्राम की एकदम
नीकसँ गबैत छल कि नै
एकदम मस्त गबै छैल हमसभ गेल छलहुँ कनिकाल भजन कीर्तनमे रहलु
हां
हं ताहिके बाद ओहो सब गाबि गुबिके गेल सब अपन
हँ प्रसाद सब खयलौ पीलौकि नहि
हँ प्रसाद सब सब महाप्रसादके व्यवस्था छलै
अच्छा
हूं एखने खीर छेल ई मोती मोतीचूरके लड्डू छेल
अच्छा
ह
लेकिन मिथिला मे ई ई वाला मंदिर बनल ह बड़ भयङंकर यऽ न यौ
हँ अपना सबके राम जानकी जी मन्दिर जे बनलै
हँ उएह मिथिलामे छै एकर शोर कि मन्दिर बनलै हन सिजौल गाँवमे
सिजौल गाँवमे
हां
अपना सबके बुझियौ गाँवके एगो ऊँच भेल एगो
हू
हू कहियौ आओर सब बताउ आँय
के सन्दीपे झा बनेलक हन मन्दिर
हँ उएह बनेलखिन
अच्छा हँ की करतै पाइ थोड़बे न कम छै
हं ओ तऽ भाय कॉलेज के मालिक छै ओ
हूं मन्दिले बना देलकै तऽ ओसे फर्क थोड़बे न पड़ि जेतै
एकरा लेल कोनो नहि हेतै धन शन
हू
अपना सभके फील्डोके घेर घारि देलक
फिल्डो घेर घारि देलकै
ओ अपना सबके फील्डो घेर देलकै कते आदमीे कतेक नीक खेलै जाइत छलै आदमी सब तऽ घेर देलकै कोनो कर्मक आब नहि रहलै
एन्ना किए क दलकै यौ आब खेलबै कतऽ
सएह ने इएह है तऽ अपना सब सभगो माने लड़का मिलके
हँ
कहबै एना एना बात के हमसब खेलै
तऽ आब जब बाउंड्री दऽ देलकै आ बंन्द कऽ देलकै तऽ आब कोनो मैनेज नहि हेत यौ पहिलेहि अहाँ सबके आवाज उठेबाक चाही
आदमी सब एक्के आदमीसँ थोड़े ने हेतै सबगोटा मिलिक युवा सब अपन
हूँ
करतै तब ने हेतै एगोरा से अहाँ कहलियै हम कहलियै बुझियौ एहिसँ थोड़ी न हेतै
फील्डके घेर देलकै से बहुत दिक्कतक बात एलै
सएह न
ओयपर अपन धियापुता खेलै छलै कूदै छलै पूरा फ्री माइंडसँ आब तऽ आब कतौ क्रिकेट खेलऽ जेतै तऽ कतौ आओर जाउ कोनो आओर गाँव जाउ ओतऽ फेर झगड़ा लड़ाइ हैत ई हैयत उ हैत सबकिछुके टेंशन रहतै की करबै ओ छियै बिजनेसमैन न ओकरा उएह टा सुझाय दै छै बुझलियै
बुझै
ओकरा होयइत रहे जे कतय से फायदा भऽ जाय हमरा
आब की करबै जे हेबाक छलै से करबाक अतु
हँ अखैन घेर कऽ राखि देलक खाली अखैन घेर राखि देलक और कुछ बनेलक नहि
खाली घेरके राखि देल बनौेलकै हँ ओहो माइंड लगबेैते किछु ने किछु बनबैके
अभी घूसाव दैये कि नहि धियापुता सबके
हँ धिया पुता सब तऽ खुलले गेट तऽ खुल्ले छोड़ देने छै बस सौसे घेट देने छै चारू साइड अपना
हँँ अखैन नया नया हय ने तऽ कनिये दिन अहाँके खुलले छोड़त ने तऽ फेर
हँ इहो के बंन्द कर देत हँ ओहो कुछ ने कुछ पूरा जस जाइत के लगैये बाग टा कटि ले दे
ह
ओखियारे तूखियारे सब बाग करि लेतै
अखन ओ कनि छोड़ि देने से जानि ग्रामीण के एके बेर एके बेर अथीमे नै हम डालू बुझलियै जहाँपे कनी दिन हेत ने
केना लेलके यौ ई अपना सब खेले कूदी जे छले से पते नइ चलइ केना खरीद लेलकै
यौ की कहू अन्दरे अन्दरे डिल
सएह ने ई जमीन तऽ सरकारियो छलै ना इएह जमीनओ
सरकारी छलै ओना एक मुसहर सब नै ये अपना सबके
हँ मुसहर मुसहर सबके ईसभ तऽ मने अन्तिम संस्
हँ इसँ संस्कारसभ करै छी हमरा पता लगल छल ओकरा सबके जे हइ ने ओन्हरे जनेहउ घर या ए ओन्नरे ओकरा सबके जमीन देलकै बुझलियै
मुशहरी मे
हँ एहि दुआरे ओसभ लिख देलकै एकरा तऽ ई अपन घेर लेलकै आओर जे हइ एहिमे किछु ब्राह्मणोके छलै बुझलियै
ओ ब्राह्मणोे के छलै
तऽ ओकरो सबसँ पाइके कोनो कमी हय हँ एकदम एकदम बोराके एकदम बोराक के बोरा पैसा फेक फेक कऽ कोनो जमीन लऽ लै छै
लऽ लेने हेतै सबटा घेर घारि देलकै इहो राइते राति मे चलू ओकर जमीन छै भाय की करबै आब अगर जे मर्जी हेत जे करत तऽ
हूंम्म
कते नीक यार खेलै कूदै जाइ छलै आदमीसभ
ओ
जुटयके ईसभ सबके बर्बाद करि देलकै चलू अपन की करबै
पहिले शाम होय छलै तऽ सब अपन छौड़ा सब बैठबो करल घुमल फिर फो चल
शामो के भरि दिन धियापुता तक चेतनो आदमी सभ सभ खेलैत रहै छलै
पहिले फुटबॉल सब सेहो होइ छलै हेन आब तऽ ओहो सब सब बन्द भऽ गेलै
पर ध्यान दिअ लगले की करते क सब आब खेलनाइये कुदनाइ मे रहतै तऽ हेतै थोड़ी ने
उएह ने सभ अपन ध्यान नहि देलकै तब ने फायदा उठा लेलकै यौ
मौगा के फायदा उठा लेलकै हँ
ओ
ह्म आओर बताउ की करबै आब जकरा जे छै से करै छै अपन
हूँ ओकरा, जे फायदा बुझाइ छै सएह करतै ने।
हू
तब अहाँ खाना खेलहु कि नहि
खाना अभी कहाँ भेलै खाना फोन तऽ घरसँ आयल छल। खाना खायके लेकिन अभी तक गेलहुँ नहि घूरे फिरे छी गर्मी बड छै की कहू। गावमे ई गुमकी करने आते मेघ लगैया पैन तैन पड़त।
अच्छा, पानि तानि भऽ रहल यऽ दवबाके ने।
खूब होईयै पैन दबबाक
ह।
ह।
हमहु आब मुह हाथ धो लेलहु आहेसे बात करे लगलो ने ते हम खाना एतहुँ फेर कनी घुमितहुँ इधर से इधर
ओ कोनो बात नहि बातो करनाइ जरूरी रहै छै।
हँ, अपनासभ मिथिलाके आदमी छैय ने अपनासभकेनि जदा
तेना बात नहि करबै तऽ केना मोन केना लगतै।
ह ओ दुवरे
आओर घरमे सभ ठीक यऽ ने मम्मी पप्पा सभ?
हँ, सभ ठीक छै। अहाँ सभ ठीक छी ने
हँ, सभ ठीक छै।
हू।
पंकज आयल कि नहि ससुरारि गेल छल ने।
नहि भायजी कहाँ आयल हन अभी ओ ससुरबि गेल हँ, ओ जे भौजीके छलै हँ, डॉक्टर लग लऽ कऽ गेल बुझलियै?
ओ हो ओ डिलिवरी परर्सेन्ट छलै से।
ह, ओकरा
जचवलै?